हाँयै का करै छियै
कुछ न सखी बैसल रहेै छियै
हूँ
तब सखी पता है एगो न्यूज देखले रहेै छियै की पुणे पुणेमे एते बारिश होवे छै एते बारिश होवे छै की एकदम रास्तापे पानी लगै छै की बाढ़ आ गेल रहै छै एगोके तो कारे डूब जाय छै हमर एगो सखी रहै छै पुणेमे तऽ ओह बताबै छै कि छओ दिनसे एकदम लगातार बारिश होवे छै आ फिर हम समाचारमे देखले रहै छियै कि सूरतमे एगो मोबाइल के शोरूम पूरा डूब जाइ छै पानीमे सब मोबाइल उबाइल सब खराब हो जाइ छै लैपटॉप दू सौ करोड़ के नुकसान होवै छै तऽ देखे थे सखी कहींक एते बारिश होवे छै कि एकदम बाढ़े आ जाइ छै आ कही एकदम पनियें न पड़ै छै इ सब के प्रभाव सब कोन चीज से होवै छै पर्यावरण के प्रदूषण के वजह से ई सब होवै छै
हँ सप अभी तऽ लगे छै कि यहाँ तो कहीं यहाँ तो जे पानी आ गेल छै नदी मे न तऽ पूरा खेत उत सब तो पूरा भर गेल छै रोड उड पे पानी आ गेल छै
हुँ खूभे बारिश हुए से किसान लोगन के भी तो परेशानी होवे छै सना सखी केते फसल नष्ट हो जाइ छै
आओर जादाे पानी पड़े छै तो फसल भी खराब हो जाय छै आ परवे न करै छै तो सुख जावे छै
हँ सुखाड़ पड़े छै हँ हँ अभी तो सखी लोगन अपन स्वार्थ के लोभ मे पेड़ पौधा सब काट देबे छै तऽ ओ सब से मौसम के चक्र पे बड़ी प्रभाव पड़ै छै सखी आज कल तो लोक पढ़ लिख के अनपढ़ हो गेल रहै छै लोगन सब एते पेड़ पौधा काट देवै छै तऽ फिर हे जे कूड़ा करकट जन्ने तन्ने फेक देवै छै ओ सबसँ की हइ सखी मट्टीमे प्रदूषण फैलै छै जकर से उपजमे प्रभाव पड़ै छै तऽ उपज होबे नय करै छै तऽ किसान लोग सब रासायनिक खादके प्रयोग करै छै आ रसानिक खादके प्रयोग से जे फसल उगै छै ओकर मे खाय से हमनी के केते तरह के बिमारी होवै छै ए ए पहिले के देखे छै सखी साग सब्जी मे केते स्वाद रहेै अभी तो कोई चीज मे स्वादे न लगै छै
हुँ अब तऽ लगे छै कि सब तो बाहर से आबै छै ने सब सुइया मार मारके मार मारके सब सब सब सब्जी सब सब बड़ा बड़ा करके महंगा महंगा
हुँ हँ सखी ई तऽ तू ठीक कहले छै सखी अ जानैथ हय सखी अ हमनी के मार्केट मे जेने तेने देखे छियै कि हे जे जे हरा हरा सब्जी रहै छै ने जैसे परवल हो गेल रहै छै भिंडी रहै छै ई सब के हे जे लोग रंग से रंग मे डुबा देवे छै ताकि देखे मे लगै छै कि एकदमे जे ताजा सब्जी छै नय तऽ ई सब तो केमिकल खाइ से सखी बड़ बिमारी तऽ फैलबे करे ने
हँ यहाँ तऽ एकदम बड़क्का बड़क्का गो पत्ता गोभी लगे छैय तीन तीन चर चर किलो के एकदम बड़ा बड़ा अ पतवो वियत लगै छै उज्जर त हमर माय तऽ बोलै छै कि सब हाइडब्रिड वाल सब सुझ्या मार मार के बड़ा कर देवे छै ने ई सब खाय छै तऽ ओर बीमार हो जाइ छै
हँ सखी अभी देख गर्मी के सीजन छैइ तऽ आम जे है ऊ कच्चे कच्चे तोड़ लेवे छै और ओकरा कार्बेट से पकाबै छैय रसायन केमिकल से पकाबै छैय तऽ पेड़ के पकल आम के स्वाद आर कैमिकल से पकल आम के स्वाद में अन्तर तऽ होबे जाइ छै ने सखी
हूँ
आर आऽ पहिले के लोगन कहे छैय कि गाय के दूध पिये से ताकत मिले छैइ लेकिन की कहिेयै स कि आइ काइल तऽ गाय के दूधो शुध ना रहले छैय गांव के इलाका में तऽ दूध तबो ठीके मिले छैय लेकिन शहर के इलाका में तऽ गाय के सुइया दे दे कऽ दूध निकले कालेय छैइ तऽ ओकर पीए से छोटा बच्चा लोगन के आत के प्रॉब्लम भऽ जाय छैय
हँ हा ए ओ उधहर मे उ सब मे तऽ पाउडर मिला कऽ पैकेट बला दूधमे तऽ केमिकल से भरल रहै छैय ना दूध
हँं सखी एक बार हमर बहिन के बुतरू आएल रहे छोट ट घड़ी अ जब नया नया बच्चा होैय छैय तऽ ओकर दिन होइ छैय नऽ तऽ त हमर माई बैलेले छैय हमर बहिन के बुतरू के बहिन के से हमर माँ हमनी सभे जे गाय के ओकरा दूध पिलेले रहे छिय अब तो की बतेइये सखी ओकर एते तबियत खराब भऽ गेल रहे छैय कि रातो रात ओकर डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराबै पड़ै छैय फेर डॉक्टर पूछे छैय तऽ बताबै छैय कि गाय के दूध पिये रहे छै तऽ एकदम बोले छैय कि अभी बुतरु के गाय के दूध ना दैबे छैय से ओइ सऽ तऽ एकर शरीर के खूने फैइट गेल रहै अगर समय पे ना लाबै छैय तऽ बड़ी बड़ा अनहोनी हो गेल रहै छै हमनिके तऽ एकदम डर के मारे एकदम की कहियो सखी हाल खराब भऽ गेल रहे छैय आ तखनी तऽ हमर भाय आर हमहूँ घर मे ना रहै छिय खाली हमर माइ रहै छैय तऽ हमर चाची के बेटा रातो रात ओकरा हॉस्पिटल ले जाएल रहे छै तऽ ई से हमरा के कहे के पड़ेय छै कि डॉक्टर समझाबै छैय कि छोट बच्चा जब तक छओ महीना के ना हो जाए छैय तब तक है जे ओकरा के गाय के दूध ना देबै के छैय काहेकि गाय के दूध भी बड़ी ऐय खाट बड़ी हे जे कठोर होवे छै बच्च लोग न पचाबे पाबै छै
हँआ यहाँ तऽ दूधो आधा दूध वा आध पानी मिला मिला के तो बेचे रहै छै ने पैकिट वाला दूध तऽ अच्छे न लगै छै एकदम अच्छे न लगै छै एकदम तऽ ओकर तऽ स्वादे स्वादे ओकर तऽ अलग रहै छै
हँ सखी हमरो माय के हम कहे छीयै कि पैकेट के दूध लाबे छियै पीयल करै छै तऽ हमर माइ बोले छै कि हमरा के पैकेट के दूध एकदम स्वादे ना लगै छै नीके न लगै छै एकदम लगै छै कि आकरमे नमक डालल रहै छै तऽ हमरो मााय न प पिये चाहे छै उ पैकेट के दूध हँ आओर सखी पेड़ पौधा कटे से एदम अ गाड़ी घोड़ा के परदूस धुआँ से कारखाना के निकलल धुआँ से एते प्रदूषण होवे से कि ओकर से साँस लेबे के भी तरह तरह के के बीमारी होवै छै सखी
हूँ इहाँ तऽ इहाँ तो अभी मोदी जी तो नदी के पास न पूल बनल रहै छै तऽ सब बहुत सारा पेड़ पौधा तऽ लगाबै छै ओ सब बाल बुतरू तो सब बच् करे को सब आ आ के खा खा के खतम कर देबै छै ओकर तऽ बड़े न होते छै
तऽ वही ने हय छै सखी सरकार की करै युवा लोक के भी तो जागरूक होबे के पड़े न अब सरकार तो पेड़ पौधा लगा के चल गेल रहै छै आ वहाँ के आस पोस लोग के जो लोगन है ओकरा न ध्यान देबे के पड़ी सखी हमनी के प्रदूषण से बचे के खातिर सबसे पहले तऽ हमनी के संकल्प लेबे के पड़ी कि हमनी के पेड़ पौधा के न काटब आओर हमनी हुँ हर व्यक्ति जे अपन जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाबै छै एकर से पर्यावरण के संतुलन बनल रहै छै
हूँ
तऽ युवा लोगन के तऽ जागरूक होबेके पड़ै न सखी अब सरकारे देख जगह जगह डस्टबिन लगा देवे छै कूड़ दान डालै छै लेकिन तब ओ लोग खा पी के सब समान सड़क पर जन्ने तन्ने हँ हँ फेक देबै छै अ जानऽ ह सखी प्लास्टिक जे हय उ फेके से नली सब जाम हो जाइ छै छै तऽ ओ शहरी इलाकामे एते बारिश ना होवे छै कि बाढ़ि आब जावे छै चाहे एकदम शहर मे पानी घुस जाइ छै ओ सबकेर कारण यही छै कि नाली मे प्लास्टिक डाल देबे के वजह से नाली सबके पानी ऊपर आ जाइ छै तऽ वही सबस लगै छै कि कते बारिश होवे छै समतल जमीन मे तऽ पानी सब बहके निकल जाइ छै लेकिन वहीं शहरी इलाका में बड़का बड़का गो नाला रहे छै आ ओकर मे तऽ सब कूड़ा करकट फेेक देबे छै तऽ सब नाली ब्लॉक हो जाइ छै तऽ ऊ वजह से सब पानी शहरे मे निकल जाइ छै शहरे मे हो जाय छै तऽ लगे छै कि कते बारिश होवे छैय
हु यहाँ तो अभी नया नया नाली में हमार घर ऐे पास से छै न मुखिया ओहि त सब नाली साफ कराबै छै और पूरा यहाँ पे नाली पूरा साफा कराबे रहल छैय
हँ सखी समय समय पे साफ सफाइ भी जरूरी ने छैय नत कैसे काम चलै छै हमरो इलाका में अभी तो नाली जगहे जगहे सब अ नाली के कोड़ कोड़ के अन्दर के सब कूड़ा कर क्ट निकाले छै एकदम नाली के एकदम सफाई करे छै ठीक है सखि हमरा एगो काम आबै छै तऽ करै छियै तोरा
ठीक ठीक छै प्रणाम
प्रणाम सखि